हाँ हाँ की करै छीयै एखन
अखन की करब बैसल छी गोर लागै छी
खूब नीके रहू आ पोता से बात भेल बढ़ियाॅं स
हाँ पोता स तऽ बात भेल बड्ड नीक
की सब सुनेलथि अपना मामा गाम के की सब सुनेलथि हे ओ
अखन तऽ मामा गाँवके एखन ममे गाँवके लऽ कऽ तऽ अथि रहै छथि भेल मने खाना पीना नहि खाय छथि अपन नानी के याद मे मामा के याद मे मुँह हाँ मुँह बना कऽ बैसल रहैत छथि
त मामोआबके चाही ने
नहि मामा नहि एलखिन नहि नाना एलखिन
नाना तऽ बेचारा काज मे छै मामा के तऽ आब के चाही दू चार दिन मोन बहला क
नहि इस कोचिंग स्कुल छै ने तै नै एलखिन
अच्छा तऽ इहो कोचिंग आबे को होइ छै हमहु सब मामा गांउ आबै तऽ दू तीन दिन मन नहि लागै
हाँ सएह भेलय
सएह भेलै आमीशो के ने मोन लगैत हेतै
नहि अमीषोके मोन नहि लागै छनि ओहो अपन मुँह बनेने छथि जे मोन नहि लागैए मोन नहि लागैए ओतय बहुते लोकमे रहैत छलउ
ओतऽ दोस्तो संगी साथी पोखर झाखर आम बगीचा देखे चलै ते
हाँ हाँ नहि ई सब घरसे नहि निकलैत छथि
एहिठाम तऽ घर कैदखानामे बन्द रहू
सासुर सासुरे होइ छै ने
आगा में ससुर बैसल रहै छ कतऽ जाइ छी
हाँ हाँ
बौआ तें बौआ मुँह बनेने रहियै ने
हाँ हाँ तें बनेने रहैय आब मोने नहि लागै लेकिन बुढ़िया नानी के बड्ड याद करैया
तऽ आबि एते रहब एहिठाम
जँ नानी जखने नानी हैत तऽ कहत कि कोन बुढ़िया नानी है क्या हाँ जखन कोनो नानी पर बात चलत बुढ़िया नानी है बुढ़िया नानी कहलकै नहि अहाँके बुढ़िया नानी नहि हम अपन नानीसे बात करै छी
ओ ओइठो घोसाला वलामे कॉन्भेंट स्कूल चालू हेतै ओहिमे नाम लिखा दे
हूँ म आयं
अहिठाम नाम लिखा दै छियै बुढ़िया नानी लग रहत अपन
हाँ दऽ एतै बुढ़िया नानी लऽ एतै ने
हाँ इए त उड़िकति ल आइटम पड़क बड़का कथी ल एकटा गेट खोल देलकै य बोललक स्कुल के
केमहर स्कुल के
गोशाला छलियै ने
हँ
स्कुल बनि गेलै ने पूरा
अच्छा ओ गोशालामे स्कुल बनि गेलै
देखलखिन नहि से
नहि
चारू कटी घेरा के पोखरि दिस घेरा कऽ दिलीफ भैया तरफ से उमहर से महर बड़का तरफ से इिकास कर द के ओहि कात मेन गेट ओहि कात छोटका गेट
हँ अच्छा कोन स्कुल बनलैए
गुरुकुल
अच्छा गुरुकुल खुलल हे
हू
त तऽ बहुत नीक बात गुरुकुल खुल गेल तऽ बड्ड नीक ने हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो आबाजे नहि आबै य हेलो हेलो कैट गेल आ कटि गेलन की